की हाल चाल छैय यौ भीखमंगा बाबू
यौ सब नीक यौ और बताबियौ यौ घर परिवार केहन छैय
सभ नीक छैय आब मामाजी केम्हर छथिन्ह छथिन्हे कि गेलखिन
गेलखिन गेलखिन कनि सब्जी मार्केट ओ सब
अच्छ सब
नै मम्मी गेलकी ममै गेल मम्मी गेल
हँ और पप्पा तै दुआरे तऽ अहाँ फोन केलियै यौ
अहाँ केँ तऽ बुझले ये हमरा शर्म एते आबैये कि हम फोन तोन नै
हँ यौ और बताउ की हाल समाचार छैय केहेन गेल आइ केँ दिन लेकिन यौ मिटब हमरा सब केँ बड्ड नीक छलै यौ
हँ यौ भेंट आर तऽ भए जाइ छैय ओइ भगवान केँ कृपा छैय बुझियौ ने सबटा भगवान केँ कृपा छैय
हाँ यौ फेरो हैत यौ चिन्ता नै करू ने यौ
होयवला नै छैय होयवला नै छैय भए जाय छैय अन्त में और भऽ जाय छैय
से बतबियौ ह मजे आबि जाय छैय फेर हैत हमरा सब केँ मि तब चिन्ता कथिले करै छी कनिके
हँ हँ से त हँ से त बात ठीक कहलियै अहाँ बहुत अजीब जेबे करतै
हँ यौ भऽए जाय छैय अपन सबके मीटर मे कथी छैय
हँ अपन सबके ओ सब दिक्कत नहि होय छै भऽए जाय छैय हँ आइ तक हमरा नहि बुझेल ये कि शुरू मे जब बच्चा छलियै तब तब त ओय साल मे एक ही बार एक बेर रक्षााबंधन मे होय छलैय
तऽ ओ रक्षा हँ ओ तऽ हर रक्षाबंधन मे छलैये नानी गाँव जाय छलैय तखैन आब तऽ बाजब तऽ कखनो भऽ जाय छै यौ
आब तऽ की कहू हँ आब तऽ हसिते खेलते भऽ जाय छैय हमरा पाइ हँ ई बीच मे बेसी हमरा लागै छल अहाँके घर कतेक दूर य जब हम छोट छलियै कि एते हँ इ त बगले मे छै यौ पैदलो एखन गाना सुनैत सुनैत संगीत सुनैत सुनैत
हँ पहुँच जेबै यौ अपना सभके लास्ट मीटप कहिया भेल छलैया
यौ लास्ट मीटप अपना सबके जे मम्मी नहि आयल छलै तऽ एक दिन अहाँ आयल छलियै
पहिले ओहि से पहिले
ओहि से पहिले नहि गाम ताम मे भेल हेतै हमरा नहि याद यै इग्जाम इग्जाम मे फरवरी मे नहि नहि यौ ओकर बाद अहाँ एक बेर माछ लै ले हमरा सब सङ्गे गेल छलियै याद यऽ रोहना भैया संगे सारा मोहनपुर हँ ओहि से
यौ एक बार तऽ और नहि भेल छले यौ अहाँ जे आयल छलियै अहाँ के ल के जे हम आयल छलियै
हँ हँ जहिमे अपन कनि ई पियै के व्यवस्था छलै
हँ हँ
हं कोल्डड्रिंक पियऽ के
हँ नहि यौ ओ तऽ छलैये एगो आओर नहि छलै यौ अहाँके लऽ केऽ जे आबि गेल छलियै हमसभ राति मे तऽ अथी मामाजी के कहलियै कि पानि पड़ै छैय मम्मी
उ तो बहुत पहिले भेले यौ ओ तऽ बहुत पहिले बहुत समय भऽ गेलै ओहिमे ओहि समय तऽ हमर फोनो नहि खराब रहै ई वाला जाहिमे जेकर डिस्प्ले हम फेरो चेंज करवेलियै बहुत भऽ गेलै और बतबिये यौ की
होइते रहतै देखियौ ने फेर तऽ हेबे करत किछु दिन मे
दिक्कत नहि है भेटघाट तऽ भऽ जाइ छै ओकर कोइ कोनो समस्या न य य अपन इन्नकम उन्नकम बतबयौ यौ
यौ की कहियौ एखन तऽ नय अखन कुछो नहि छै यौ अहाँके कथि लाज होय प्राइवेसी वाला मैटर के यौ
यसी हमरा लागै या कि देख देखियौ ओकरा ने ई टा रिस्पोंसिबिलिटी भऽ गेल छै ओकर जे छै बुझलियै अब उ चाहे छै कि हम सामने से ओकरा नहि कहियै ई बात कि हमरा छोड़ि दे हटा ले ई सब
तब ईह सब नजर मे बुरा नहि बनै नै के छै
हँ केकरो नजर मे कि हम किया बुरा बनबै अगर उ नहि रहितै हम कहे जे अगर ओ नहि रहिते तऽ अहाँके पूरा पूरी छलै बुझलियै
हँ ओ तऽ छल एखनो छै यौ एखनो छै खाली ओ हटि जाय ने
हँ ओ चाहै छै कि हम ओकरा नहि एखन कह कहियै आब इ दू फिर लड़ाइ हे तेना अहाँ अपन कोशिश जारी रखियौ हँ कोशिश जारी रखियो भऽ जेतै टेंशन नहि लियौ बुझलियै
ओहिमे तऽ कोइ दिक्कत नहि छै यौ
नहि छै टेशन नहि लिय
टेंशन के लै छै यौ एगो गाना नहि सुनने छीयै अहाँ ओकर टेंशन जुती के नोक पे
ए अहाँ तऽ हऽ से तऽ अहाँके टेंशन की छै अहाँके ओ नहि छै तऽ अहाँके लक्ष्मी जी कऽ कृपा छैे हँ हुनकर कृपा तऽ बस छैहे आहाँ पर दिक्कत नहि यऽ आहके बस ओ
बड नीक उपाय हे ख्याल यऽ ध्यान मे आइडिया हम ओकर पूछबै की की जे एक बात यसी कऽ कि एगो बात बताउ अहाँके ई ऑनलाइन वाला छोड़ा पर ज्यदा विश्वास य य य अहाँ के आख के सामने ओकरा पर
हँ से तऽ पूछबै से तऽ अहाँके हमरा जे जेेते छै ओकर इएहे तऽ जवाब हेतै कि अहाँ पे बेसी विश्वास छै
हँ ओ तऽ हमरा पता छै कियकि ओकरो जे छै ने ऑनलाइने छै समझलियै
आब ओकरा ओकरो हमरा मन उठि गेल छै ओकर जे बात छै पर कनि देखबै ओ कते से बात करे छै से सब अपन देख लेबै
यौ ओ तऽ अहाँके पता यऽ हम कते बड़का अथी छियै
हँ से सब आहा आई डी पासवर्ड सब लऽ लेबै बुझलिए
यौ हमरा से कोई गेम मे जीत सकैत छै एकरा सब कऽ लागे छै ई गेम सब ई सब गेम खेले छै लेकिन एकरा पते नहि छै ई गेम कऽ हम रिटार्ड प्लेयर छियै कि यौ
ह से तऽ हमरा किया नहि बूझल हेते यो हमरा तऽ सब सऽ बेसी बुझल या शुरुआत शुरुआत शुरुआत सऽ आइ तक हम सब सबटा देखने छियै मैक्सिमम तऽ देखने छियै हँ
कोनो बात छुपल यऽ यौ अहाँके तऽ हर बात बतबै छी ई बात भेलै ओ बात भेलै हू
से कहिया हमरा तऽ सभटा चीज बुझलय यो
हू तऽ अहाँ के सब चीज बुझल यऽ
हू हमरा सऽ तऽ किछु नहि नै भऽ सकै छै अलग
ओ तऽ आहाँ यौ फेर दिखि हऽ कि यौ आइ तऽ अहाँ अहाँके की लागे ई वाला मतलब अथी फेरो कोई ह एते की बीच मे मतलब हमरा पास
हमरा नै ला हमरा हम की कहबै आब अहाँके अहाँके च्वाइस यऽ ओकर की भेलै यो जकरा अहाँ सऽ राज राजमे भेट घाट मीटिंग छलै जे जेक
हँ नहि भेटले यौ ओहिके बाद ओ मैसेजे नै केलकै
ऐह मैसेज नै केलकै मीटिंग लऽ बातचीत होइ छै कि नै
कहाँ होइ छै लागैये स्टोरी तेस्टोरी देख लेलकै नऽ
हँ ओ स्टोरी देख लेलकै तऽ अहाँ हाइट किये नै कऽ दै छियै यो
यौ रहदियौ नऽ छोड़ु नऽ ओकरो ज्यदा कऽ एखन टेंशने भऽ जेतै नऽ
हँ तऽ अलगे छियै यौ हाइट कऽ देैतियै एकसै आदमी तऽ छैहे आब ओकर डील तऽ चैल गेलइ ने हाथ सऽ
छोरू कोनो बात नै छै एहन एहन बहुते डील आबै छै
तहन इ फिजिकल प्रोडक्ट के डील छलै अहाँके
हँ ओ तऽ छलैया छोड़ू ने ई वाला अहाँके मेन जे डील यऽ उ खाली भऽ जाइ ने एकरो नहि पता छलै लेकिन हम इ अथी क लेलियै बात मे उलझा लेलियै कहलियै हे एना थोड़ी होइ छै ओ तऽ हम बिना देखे लगा लेने छलियै आब सबके लगबै छियै तऽ
हँ केकरा केकरा बाद मे उलझा लेलियै एकरा ओ पीडब्लू वाल पी डबलू के हँ
ऐ तऽ बाद मे बुझा देलियै हम बिना देखे लगा देलियै हमरा की पता के छले के नै
हँ से हमरा कहलकै हमरा एक दिक्कत दिक्कत त होइय ने अहाँके एकटा काम करियौ कह दियौ कि डेयर छै बात खतम डियर छलै बात खतम
ई तऽ हम ई तऽ ई तऽ हम सोचबे नहि केलियै कोनो बात अगिला बार से इहे कहबै
हँ अगलाा बार से डेयर छलै हो गया भऽ गेलै बात खतम अपन डेयर छलै त तोरो डेयर भेटतौ तू करबही हम तोरा सवाल जवाब करबौ तो केना लागतौ बस भऽ गेलै
हम कहबै क डेयर छलै स्टोरी मेंशन ए बिना देखे मतब के मेंशन बैग देय के बाद एको बार ओके खोइल के चेक नै करै के जे की लागल छै
हँ हँ और मना नहि करैके छै मना केलिऐ तो हार गेलीयै बात खतम खेल खतम हँ बुझलियै से कह देबै बात खतम एते किया सटै छियै हम त अहाँके नीके शुरुए से नीक उपाय बतेलियै या हमर उपाय बेसक नै क सकै छी अहाँ।
नै नै सेग केना से करब यौ अहाँके पाय पर।
हँ केओ आइ जे स्प्रिंग रोल खेलियै ठीक ठाक छलै हमरा मतलब काइल्ह जेनन। या नहि छलै यौ।
नहि नहि काल जन त नहि लेकिन ठीक।
ठीक ठाक छलै समोसा समोसा बढ़िआँ छलै जे क कहियौ। समोसा बड़ नीक छलै हमरा तऽ बड़ नीक लागल ओ हमरा तऽ हँ हमरा तऽ बड़ नीक चालीस टका लगलै न के जे उ उ जे अहाँके हम एप देखने छलियै ओहिमे कोशिश करबै अहाँके लौगिन भऽ जेतै ने
यौ नहि होइ छै यौ की करियै से बुझाइते नै यै
नै तऽ हम हम कोशिश करबै अहाँके ओइ नम्बर से लॉगिन करैके
करब त
अगर भऽ जेतै तऽ नीके बात छै अहाँ अंहौके भ जेतै कनि पचास साठि टका।
पचास साठि टाका बड नीक बात छै यौ पचास साठ टाका तक कम से कम भ जायत न यौ।
हँ से त। ठीक छै त हम हम कोशिश करबै अहाँ नै क स
हँ हम हँ अहाँ कोशिश कके देखलियै ने हम कोशिश केलियै त नहि भेलै
हँ हम अहाँके तऽ फ होय बला नहि छै हम कोशिश करबै हम अपन पूरा कोशिश करबै।
टेंशन ले के बात नहि छै सब सहत।
नहि टेंशन तेशन नहि लियौ हम छियै नु जब तक जखन तक हम छी।
हँ होगा दी। क देलीयौ हमर एगो ई माथा कऽ टेंशन य पी डब्ल्यू वला मे की है की है तो कर।
भऽ जेतय आओ। खाली हमरा उ ने लागैए ओ काहे नहि कहै छै ओकरा कि भाय हमरा। तोरा मऽ अब उ सबमे इंट्रेस्ट नहि छौ आब तू हमरा छोड़। बुझलियै और तू ऑनलाइन बना छऽ हमरा बुझल छौ तोर फ्यूचर अपन फ्यूचर।
यी लेकिन ई बात ठिके छै एते दिन बात नहि केलियै तऽ नहि त हमहुँ चलि जैतियै एखनु वाला लिस्ट मे।
हँ से त बात छै और कनि जे अहाँ के। जन जेते नऽ तऽ कनि ओकरा पे ओ सब देखबै कि बेसी से बात ने करे। और अहाँ बुझले छी हँ, हँ और अहाँ। बुझले छियै अहाँ के बगल के छै फिजिकल के डील भ जेते अपन मीटिंग भ जेते। किनहु पी डब् लू के आसपास जगह खाली रहे छै त मीटिंग के जगह त फिक्से छै।
फ़िक्से छै ओ तऽ मीटिंग में त कोई दिक्कत नहि छै यौ कर।
टेंशन प्ले।
खाली भऽ जाय तब ने हेते आब ओखन एते नहि हेते ओहे पर देख।
अरे भए जेतै यौ टेंशन नहि लियौ भए जेतै भए जेतै पूरा पू भए जेतै।
चनै यौ।
ह टेंशन की बात नहीं ये
हँ टेंशन लैतो नहि छी हम टेंशन के ली टेंशन से मा। ता बाल झेड़ ने यऽ इंजीनियर छै माता के बाल झड़ना। अनिवार्य अछै निश्चिते अछै जादाा टेंशन लेबे त पता चले जवानीे मे बुढ़ापा। पा के सधे आबि गेले नाना जी जेना नाना जी जेना प। बाले बीचे छे से गायब।
नहि बात त ठीक कहलिय हंसे तो टंशन वेसन के बात। नहीं है एहि सबमे तऽ टेंशन नहीं ले लियो। क ह बस टेंशन लेबै तऽ कनि हँ सबके दिक्कत बा। टेंशन मे तऽ आदमी के माथा-तादा खराब भऽ जाय छैय ने।
औ तऽ बहुत खराब भऽ जाइ छि यौ
इ आब एकर जे छै अपन जे डील छै जेकर डिलिवरी हेतै से तऽ सटरडे े के हेतै जै तऽ हमरा लागैए
हाँ एकरा सब
हमरा तऽ कम्में के डील छै ने यार हमरा त बड़ढ। भ गेलै ने हम चाहे छी कि सेैटरडे के बाद ने एक आर बेर जे हमरा सबके भेल छलै ने। दू स से सात सऽ सात। त कॉपी के डिलिवरी से भ जाय कि एखन छै हमर अस्सी द। एमर सऽ आठ सौ भ जाै सीधा।
यौ तब त मौजे आजी जयतै यौ हमरा गरीब दू सए से तीन सए से तीन हजार भ जाय ने। यौ हम तऽ खुशीके मारे पागले भऽ जेवय यौ। कियौ हाँ हाँ देखियौ नऽ की हेतै जे हेतै नीके हेतै ठीके -ठाक हेतै यौ
ठीक सहिए कहै छियै जे हेतै से नीके हेतै
ओ तऽ नीके हेतौ ओते चिन्ता करय कोनो अथी जरूरते नै छै एते चिन्ता फोड़ल जाइ छै यौ, अंही बताउ चिन्ता नय नेै नै यौ आउर कुछो बताउ न यौ कुछो नयखा हाल समाचार छै तऽ बताउ
नै कहाँ छै नयका हाल समाचार।
आहाॅं
समाचार रहतै आओर हम न नैय बतैबतीय अहाँके से भऽ सकैया।
हाँ ओहो छै लेकिन कुछो नया विशेष कुछो नै छै जाउ लेकिन कालि राति में मजा आयल छेला।
कोई बात नय जे मन कोन बा् ओ छलै हम ओहिमे तऽ हमरो खेलियै मजा केलियै ब बड़ नीक बड़ मजा एलै। आवय छै भेट भेट-घाट होइ छै, तऽ हम कहलिय भेट-घाट होइ त मजा आवय छै। ह